जी
केह रहे हो
पढ़ाइ कर रही ह
अच्छा अ कम्पिटिशन एग्जाम
नहि टि आर इ फोर
टी आर ई फोर मतलब
टीचरवाला
अच्छा टिचर वाला अचछा ह ह बाबू के अक
क्या
बबुआ के अ्बक गे
किसका
आपके बाबू का
मेरा कोई बाबू नी है मैं कुवारी लरकी
अच्छा अच्छा ओ कोई आओर थे अभी जो बात कर रहेे डॉली जी
अच्छा हँ वो मेरी बहन है
अच्छा त पता नी त सॉरी सॉरी
कोइ बात नहि अच्छा उन्हि ने मरा नं्बर दिया है क्या
हँ उहोने दिया है क इसपे बात कर लीजे आके टास्क हो जायेगा इसलिए मेने
अच्छा बोलिए
हँ व क्य आपके आवाज ह जस ह ने बहनू क एक जोस त पता नी चला सारी सारी ह आब थोड़ा धीरे बोलते बहनु जी के साथ बोलते है
तोरा कहै छियै तकर बाद ने मन छै त ह तऽ कहबै ने अथ ने करबै तऽ ऐसे बात करियै मैथिली भाषा में बात करना है ने
अहाँ अहाँक की हाल चाल छै
हमर हाल तऽ ठीक छै
हम भी ठीक छियै ठीक ठाक छै आ कहु मैथिली भाषात
क कर आ कथि करबै ह सब तऽ र हमरो जादा अच्छा से न आबेला लेकिन हमहुं थोड़ा थोड़ा बोलेके कोशिश करेली
तऽ फेर अहाँ को न आता त हम आ आर
आ भोजपुररी हो गेलै आ करी जादा कछो नहि आबै छैच्ा राजस्थान स छियै
राजस्थान स छियै आ अहाँ कतयसँ छियै
हमे बिहार से छियै
अच बिहारमे कहाँ से कतय से छियै तपर
मुजफ्फरपुर जिला भेलू
राजस्थान मे जोधपुर से छियै
आ आहांके के र्कार्या के बारेमे
फ्रेंड छै बिहार से ही छै ओ हमको बताइ ई एप के बारे
कौना जिलामे
हँ वो है एक सेकड बेगुसराय ओ बेगूसराय प्र प्रिया जी छियै
अच्छा सुबहमे हमरा मैसेज कले रहलन ह प्रियाजी
हँ ओ हमर फ्रेंड छियै तऽ ओ हमको य प के बारेमे बताय छियै आओर हम सो मच नहि आ वस एक बात बोलू अ ऐसा कुछ चलता है इस वऐसा कुछ नहि होत वैसे आको फि भी मिल जातेै कोइ जरूरी नहि ह तऽ मैथिली भ
आको अहाँके पैसा आयल हइ कितना
तीन सो तक आय जाददा न आय दो सो
क्सियम दुनू दे है ने कसियम ख हमरा त अभी एको बेड़ न मिल हमर अकाउंटे क काम पूरा नहि होएल हय ह ह तर ओजन बढ़ाइ छै टास्क पूरा हो रखा है टास्क पूरा होल है
मेन तो क्या होता है कि हमारे जो कॉल एक्सेप्ट होतेै न अपन जैस हम बात कर रहे ठीक है अब य रिकॉर्डिंग जाएगी त वो एक्सेप्ट करेंगे तो हमको पेमंट मिलेगी वरना नहि मिलेगी भले आ दस मिनट बात कर लो रिजेक्शन हुआ त मतलब नहि दस मिनट का हँ पहिले मे पूरी वो प्योर मैथिली मे बात कर रही ती पर महसूस हुआ कि भ पैसे त मिली नहि रहे फर मुझे किसी नहि समझाया कि देखिए कि जरुरी नहि लैंग्वेज अच्छ कछु जरूरी न आपक जो बातचीतै न
भाते खाक जा लेकिन उसमे त सब मैथिली ही बोलता है मैथिली भाषा मतलब लिखा वगैरह सब मैथिली ही रहता भात खनाइ बंद कर
ने व सीखलिय थोड़ी बहुत देखे ने अपने अहाँके की हाल चाल छिय अहाँ कतऽ से छी खे
हम बिहारसँ छी अथी उरम बरन
से
क्या ह
ऐसे देखो आप को ही नहि आती मेरे को आतीे है बताओ तब फिर फर भी भेलल देता है आप उसमे ैश बोर्ड मे जाइए औ रिफ्रेश कीजएऔ अगर बकायदा आपको तकलीफ हो रही ह न कि पैसे बिलकु ही नी आए है एक ईेल ईमेल डाल देना ईमेल
कब इसपे
ईमेल अ जीमेेल पर जीमेेल से सेंड कर ईमेल आई डी दूंगी मै आपको अ आपको उनको दे दूं मै डॉलीजी को
भेज दिजिए
आप आपके अ अंशु नाम से से है न ओ
हँ हँ
पैसे दिए में आपको डायरेक्र्टे कर दूंगी ठीक है वो ई मेल आईडी भेज दूंगी ईमेेल आइडी आपने एक ईमेेल भेज देना सारे एप
ओके लागऽ नऽ तनिका खाना लाग हूँ हूँ हूँ हूँ नहि जीमेेल तो आता है मुझे बहुत
हँ उसके हिसाब से सब्जेक्ट मे डाल देना आपके प्रॉब्लम पैसो से रिलेटेड है पेमेंट नहि हो रहि थी पेमेंट से रिलेटेड डाल देना हो जाएगा तीन दिन मे हो जाएगा आपके हँ अकाउंट मे भी आ जाएगा अभी तो छे मिनट हुए है हेलो अभी छे मिनट ही हुए हैं अभी हँ दस मिनट दस मिनट तो जरूरी है वरना नहि मिले लिये पैसे
ओ
कभी कभी तो तीन रुपये मिलते है सिर्फ तीन रुपये दस मिनट के बातचीत के बावजूद
लेकिन जब स्टार्ट हुआ था ये कॉल तब तो लिखा था कि एक कॉल पे सौ धड़ी मिलेंगे मतलब सौ रुपये मिलेंगे
कुछ नहि मिलता पहिले अस्सी रुपए बात हुई थी अस्सी रुपए पैेके
आओर जो बात करेंगे जैसे आप फोन किए तो आपको सौ रुपए मिलेंगे और हम आपसे बात कर रहे थे मुझे ऐसा अस्सी रूपये मिलेंगे
मुझे नहि नहि ऐसे नहि हुआ था उसमे ऐसे बताया था जैसे मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो मुझे बीस रुपए मिलेंगे और आपको किया है न
एक टास्क आया था तो उसमे लिखा हुआ था न
दोनो को मिलेंगे ऐसे
हँ दो नहि एक अथि कॉल करने वाले को सौ आओर कॉल उठाने वाले को अस्सी ऐसा लिख
मैक्स नहि नहि बिल्कु न लग रहा मेरा सबसँ मैकसिममको इन्नकम मिली है डॉलीजी से डॉलीजी से बात की तो फर्स्ट टाइम मुझे चौप्पन रुपए मिलै है उससे पहले तीस तीस रुपए तीन रुपए सात रुप बारह रूपय ऐसे आ रहे थे
डॉली दीदी का तऽ आया है बहुत सारा बड़ा बहुत सारा तऽ करबो तऽ कयलकै पचासी गो करबो तऽ कयलकै ह सत्तासी गो सत्तासी गो सत्तासी गो कयलकै तऽ फेरो ओ एटीसेवेन की है पत्ता है
रहने से उनहोने मुझे भी बताया कि आप रिफ्रे रिफ्रेश करेंगे न आपके भी हो जायगा सोचा मैं भी कर दूंगी मैन तो क्या है आपके कॉलिंग आने पर है ज्यादा आने पर नही जैसे कि मैने आपको किया न तो आपको मुझसे पाँच दस रुपए ज्यादा ही मिलेंगे आपको मुझे कम मिलेंगे क्योंकि मैने गए आपको अस्सी रुपए का वो भी मुझे गलत लगा कि भाई जब सौ रुपए का बात हुई है तो कम क्यों ऊपर से टाइम भी देना पड़ता वो भी तो बात देखो आप हम टाइम दे रहे है बैठ बैठे हैं बीस तीस तीस तीस रुपए तीन रुपए के लिए मैने दस दस मिनट बात किया बताओ तीन रुपये के लिए वो भी पूरे मेरे को म मैथिली शुरू मे आती नही थी प्योर मैथिली मे बात
कते टास्क पूरा दू है अभी
अब मेरे हो गए बात कर ली ट्वेंटी नाइन हो गय होंगे अब बस एक टास्क आओर है किसी को
करते होतै हूँ हूँ ठीक है आप आपके आपपे किसी का कॉल नहि आता
मेरे तो नहि आता मैने ई चीज नोट प्रेक्टिस किए काफी टाइम हो गए मेरे किसी के आती ही नहीं है
तो आप ये करो न मैसेजमे करो कि किसी को टास्क पूरा करना है तो मुझे कॉल करो ताकि
नहि नहि मैने एक बार किया था पर वो मेरे आइन लगी नहि लगी मुश्किल से दो तीन कॉल लगे थे उसके बाद कोइ कॉल नहि आया मुझे और उस दिन मेरी इती हँ ये करूंगी और मेरे बार बार त्रुटी के प्रॉब्लम हो रही थी
हँ ये मेेरा भी होता है
पर पर मैने जब से ओ पेमेंट इशू से रिलेटेड ईमेल डाली न मेरे नेटवर्क इशू खतम हो गया अब अब मुझे दिक्कत नहि होती बात करनेमे ये चीज मेने देखी है मतलब मैने तो डाला तो डाला तो पेसे से रिलेटेड ही था कि मुेझे पैसे नहि मिल रहे
हूँ हूँ
मे चौसठ रुपये आए थे दो रुपये ओ शुरू मे वो चेक करने के लिए भेजते थे और बाकी के बासठ रुपए ऐेसे मेरे हिस्से में वेलकम के स्टाइफेन के आ गए थे
हूँ
तो फिर दो सौ और मिले पीछे से मिले तो कम ही है हालाँकि मेहनत ज्यादा की है
हूँ मेहनत तो है सोचना पड़ता है बहुत बोलने के लिए
हँ वहि तो आप जैसे अब आप हो तो आपके साथ कर पा रहे हो किन किनी से नहि होता त टॉपिक को लम्बा खींचना आगे वाला फिर नेटवर्क इश्यू बीच बीच मे फिर एक दो मिनट बात हुइ तो कोइ कॉल का मतलब ही नहि रहा भले दस करो या पन्द्रह मिनट करो ये चीज है पर ये है कि मुझे अब ये समझ आया कि अगर टॉपिक अच्छे से बात कर पा रहे हो किसी टॉपिक पे खुल कर जैसे आप भी बोलो उ भी बोलो कन्टिन्यू कोनजि नेक कन्टीन्यू तब मिलेंगे पैसे अब हँ रुक जाते न चुप हो जाय ते है सोच ते हैं अटक अटक के बोलते हैं दिक्कत होती है और ये चीज मुझे डॉलीजी से मिलीस हँ एकदम किलियर एकदम नेटवर्क इशूी नही होना चाहिये बेग्राउंड मे नवाइज नही होना चहिये ओर बाती कंटिन्यू चलनी छिये तब होगा
हँ
लीजिये आपको चाउमिन वगैरह बढ़िया बढ़िया बना के खिलातेै फिर मोमोज ओर बता रहे थे कल जो घर जाती हू तो बनाती हू मै ने अगर घरवालो के मजा है आपके तब फेर
हो तो गया दस मिनट
हो गये तो आप कॉल काट दोगे मेरे तो यार इस मे दिख नहि रहा थेंक्यूू
अइसे बात